हेलो हँ की हालचाल हइ
ठीक छै अपन कहियौ
हमरो ठिक अइ की करै छी
नहि किछो बैसल छी अहाँ की करै छी
हमहुँ बैसल छी अपने खेनाइ पिनाइ खेलहुँ है बौआ के सुतेलहुँ है सोचलिए अहाँ सँ बात कऽ ली
ह हमहुँ एखने खाना ख खेलहुॅं हे
ओ भऽ गेल खेनाइ पिनाइ
हँ भऽ गेल
की सब भेलै
सब्जी आ चावल खेलियै य
आ हमरो भेल अखने भात तरकारी रोटी सब बनेने रहौ त खेलौ ह और एलो ह और काज सब चइल रहलये
नहि नहि चलि रहल छै गेल छलियै य
ओ नहि भेल से
नहि ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब मांगे छै
ओर सब कहयो और सब ठीक है
हँ सभ ठीक छै अहाँके ओतऽ ठीक अछि
हँ होमरो ठीक हइ ओर घूमै फिरै लए जाइ छी कतो की कह घरे मे बैसल रहैय छी
ने जाइ छियै
ओर सभ कहियौ की सभ भ रहल छै हुनकर बौआ सभ ठीक छैन जतय गेल छियै हुनकर बौआ सभ
हँ सब ठीक छथिन अपन दाय ठीक छै
हँ ठीक छै सब ठीक छै अहाँके पढ़ाई पूरा कम्प्लीट भ गेले
नइ
कथीसँ बाँकी अछि मतलब कोन क्लासमे पढ़ैय छियै
एखन तऽ हम बी ए मे छियै
ओ तीन पार्ट केय पार्ट तक भेलै तीन पार्ट
नय चारि साल के रहै छै आठटा सेमेस्टर रहै छै जयहिमे कि अहाँके पाँंचटा भए गेल छै छ मे अखन एडमिशन करेबै
ओ आब छ्ठम पे एखन करेब करबैे एडमिशन
हँ आब हेते अगला महीना तक तऽ करेबै
ओ और तहन तऽ एखन टाइम यह अहाँके फाइनल होइमे ईसभ चीज
हँ टाइम छै तीन तीन बेर और एग्जाम हेते
अच्छा गाम दिस नै आयब एखन एखन उम्हरे रहै के प्लानिंग छै
हँ एखन नहि एबै आब एग्जाम दै ले एबै एके बेर
ओ मम्मी पपा सभसँ बात होइ यऽ
हँ होइ छै एखन मम्मीए से बात केलियै य
तइ बीजी बतबै छलै फोन
हँ
हं आओर मम्मी सब ठीक छथि से
हँ सब ठीक छै
ह आओर किछु किछु किया ने करै छी हँ बौआ सुतल अय अखने सुतल लए एतेक बदमाशी करै छै ने केश जे कटायल छै से सभके कहै छै हमर टकला फूट हमर टकला फूट कतहु एकर अथ पेरोसलिप होइ छै तऽ कहै छै हमर टकला फुट तऽ कहै छी अहुँ अङ्गना गेल रहै
ना
हँ कनी कनी भेलैया केस ग्रोथ कऽ रहल छै तैयो एहन बात नहि छै हम कहलियनि एकटा आनि दै लए ओ जे अंडा आओर एकर माथ पर पूरा लगा देबै तऽ अपन केश खूब नीकसँ पैघ भऽ जेतै तुरत तुरंत कहलखिन जे नहि एहिना अपने अपनेसँ हेत नचरल हेतै नहि बेसी ताम झाम करयके काज छै एखन बच्चा छै तऽ ताहि दुआरे हमहूँ छोड़ि देलिए नहि नहि एखन आबू कनि पहि बढ़ेबै केश ओतेक छोट हमरा नहि पसन्द हइ नऽ कनि केश बानतै एकटा चट्टी ओहि जोगड़ाक रखबै अ अङगना गेल रहै हँ ओ एकर लोड़का पप्पा कहे छलखिन ह जे बना दय छियै छटवा दे न से तऽ हम कहलियै नहि नहि नहि छटेतै केस आके तऽ निर्णय भगै छै ता दुआरे
हॅ फेर कहते हम लड़के जकाँ रहब तहन तऽ भऽ गेल
हँ ताहि दुआरे कहलियै ने कानी तानी नहि बनेबै अहिना रह त अपने आप बढ़तय अपने आप ठीक हो जेतै धीरे धीरे तऽ सबटा केस पैघ म जेतै ने त दुओर ओर बस चाची तऽ बेसी केस समहारबो ने करते त कम से कम एकटा चोटी रखबै ने अखैन कन्हा तकके कन्हा तकके रखबै एहि बेेर तऽ गाम गेल रहिय एतेक परेशान केलक हमरा ई एहि बेेर से पुछू ने खाली जिनका अंगग मे उपनयन रहै तिनका अंगना के नल खोलले पैर होले ओर किछो करलिय निकहा बाथरूम निकहा बाथरूम आ दौड़ दौड़ कऽ चलि जाय हाथ में किछ लगा लय आ दौड़ के चलि जाय बाथरूम हाथ धोय ले पएर धोइ ला तहि दुआरे आओर सभ कहियौ
ओर सब तऽ ठीक छै अपन कहियौ
हमरो ठीक
सोचै छियै एतऽ कम्प्यूटरक कलास करितहु
ओ तऽ कयने छी ने तऽ बेर बेर किए करब टाइप
तऽ सर्टिफिके हँ सर्टिफिकेट नहि ने छै
ओ सर्टिफिकेट नहि देलक से
नैय
तऽ सर्टिफिकेट नहि देलक त एते महंगा बला किया केलियै
सर्टिफिकेट कहलके देते दू साल मे तीन साल में फेर दोबारा गेबे नहि केलियै ओते ते देबे नहि केलके एखन माँ कहलक बात कोरे ले
जे रोहित चच्चाँ से बात करही जे ओ बात केयने छथिन ततय चलि जेहिये
ओ हँ त ओता चैल जायब की करबै देखबै त जेहए क क अपना भरि त करबे कोशिश बादमे जे होय नहि होय ओसभ इम्हरो किया नहि करे छै कोनो चीज के तैयारी जेना कनि पेंटिंगे सिखले सरकारी नौकरी के तैयारी करब एकेटा चीज पर लोग ध्यान नहि ने दै छै बइ चांस हु
एतसँ देखियौ आब की होइ छै जेना जे हेतै से करबै ओहि दिन दादी फोन कयने रहै तऽ कहै आबि जो गाम
हूँ नहि नीक लगैया आबि जो गाम।
हँ आरबीओ कहै छै होैया जे आरमी जे बाज दै छै पी पी क त से अहाँके दादी कऽनऽ लगै छै त हुनका अखि में नोर भइर जाइ छै बहुत बेसी त हम कहल किया कोनै छ ठीक आब जेते तै ने कोनो अथी थोड़े गेलेए शौक ह थोड़े गेले य घूमेे फिरे ला ओकरो अपन भविष्य बनेवाक छै नहि पान तहन जाके शान्त भेले बैजितो छले कनितो छलखिन ओ तऽ सबछ अथी केेलियए तऽ सानंत भेलखिन केलियए आई भी गेल रहै हन ओन्मे अह नहि गेल रहे तऽ घरे घरे त कह छलहुी कतऽ हमर त दिक्कत आर ककरो खोज नहि अहाँके कोनो बहिनके कोनो अथी नहि ने ओ सीमा सब दुनू बहिन ने अहाँ के अपन कूनू बहिन कियो नहि सहल छै आ छै आ खाली पी
कालि खना हमरा सीमो फोन केयने रहए
ह कथी कहै छलै
कहै छलै जे कथी कहै छै हमरा कहलकै इंस्टा खोलि दैयलए हम इंस्टा खोलि देने छलियै आ एन बुझ गेले जे इंस्टा खोलि देने छै ते ओना अपन की केलके लॉक लगा देलके ओ आई डी ओ खुदे यूज करऽ लगले आब एकर जते दोस्त छै ओकरा ओ मैसेज कऽ रहल छै
ताहि दुआरे कहै छलै जे की पासबोर्ड छै हम कहलियै पासबोर्ड तऽ हम तोरा बताकऽ अथी कयने रहियौ ने तऽ याद करी न
ह
तऽ हमरा तू लॉगन कहलै आऔर फॉर्गेट मायर दिहि हम कहलै हमरा बसके नहि छौबा तू अपने खुदेसँ मारि ले
हँ हम कहते जहन काज रहै छै तने ओ कहै छी हमरा तऽ अपने घर आबि कऽ एतेक जादा की कहू परेशान कऽ द छथि ने अहाँके चचो बड तमसाइत छलखिन हँ ओकरा पर
ह पता चलल माररो ख बड़ मार मार लेलकै या
नहि मालके तालके कओ नहि किछ केलकै खाली शासन केलकय अरे ओ कपड़ा पहिरे के एको रती सेचरी छै जहान पप्पा रहइ छै न तहन ओहन कपड़ा चचा रहे छै त ओहन कपड़ा के कोन काज छै पहिरे के ऐत ऐत राइत को ओ ए ओनकासँ कोन काज छै अबैके त ई चीज हुनका खलै छै आँखिमे त ओ बिगड़ै छथिन ओहि ले ओकरा मतलब छै पर मैओ के छै जे अब ई नया जमाना के एले एना पुराना जमाना के बात गेले जहन अहाँ खुद रहबै अपन बच्चा के सब अहाँके सामने वाला की य किछ कहत
आ तऽ ओकर मम्मीए पप्पा कहे छै ने जे ओकरा बात कहियो ओकरा ई करियो हटियो डटियो ताहि दुआरे ने हटे डटे छै
नहि खाली ओकर मम्मी कखनो काल के पपा तऽ ओकर कोनो अथि जोगर छथिन हेय नइ निपैय जोगरक नय पोते जोगरक कहे ने छै नइ सेहो छथिन ओ
हँ ढलाई भऽ गेलै
नहि ढलाइ हेतै एकैस बाइस तारीखके सक्राइत जहिआ होेतै
हूँ
ए दिन हतै ते दुआरे
सभटा भए गेल छै तैयारी
हँ तैयारी भेल छै ई दिलखुश समान देय ल मना कऽ देलखिन कहलखिन पहिले पचुल्का पाई क्लियर करू तहन दे पाइ समान तऽ आब देख पूरा लिलटर हँ लिंटर तक भऽ गेल छै दस ईटा जोड़ा गेल छै सेटरिंग तेटरिंग भऽ रहल छै से बुझाइ य
हँ
आउ तऽ पइ पाइ छी ओकर सत अशी हजार तऽ पइ ब पता है पता नहि पाई छनि हुनका लग क नहि छनि देथिन कि नहि देथिन तहन तहने हेतैय तहि दुआरे तब देखियौ की होइ छै कहलखिन हन सकराइत तक ढला लेबै ढैल जेतै तखन तऽ ठीके रहतै धीरे धीरे धीरे धीरे अपन घर तऽ बड़ सुन्दर छै
कहै छै अपन चाहके लाल चाचाके बजा ले आ कही छोटका के जे घर कहिआ खाली करबी हमरा कम हइ न ईटा हम त ओही ईटा सँ घर से घर बनायब तऽ वएह ईटा सबके कहलिय तऽ घ ई अथी नहि छै बाथरूम
हँ
ताहि के बगल मे जे जगह छै ओतअ कहलिय किचन धऽ दिह
नहि किचन सिड़हिये तरमे रह दिऔ ने ओ जे बथरूम हइ न बथरूम के बगलमे खूब पैघसनके हॉल एकटा बना दियऔ जम बड़की टाके हॉल बना देबे ने तऽ कोनो काज परोजन जे हयत त अथी आ साइड मे एकू आ हॉल एक बगल बगल मे एकटा बरंडा सबके निकालि दियऔ आ बरंडा पर चूलहा द देवै आ बर्तन बाशन द देबै मतलब भंसे घर जेना आ एकटा हॉल द दियो बड़की टा के चूल्हा रखे वाला गैस राखब ओहि घर मे सीढ़ी वाला घर मे तऽ एक नम्बर भऽ जायत अहाँके हमे तो आहुँ के घर बडे निकि ला